हेलो नमस्कार
जी नमस्कार जी नमस्कार हँ सर ठीक छै
आज हम एक कॉलेज जीवन पर चर्चा करै चाहै छी कियाकि विद्यालय जीवन आ वास्तविक दुनिया के बीच सबस महत्वपूर्ण चरण कॉलेज जीवन मार जाइत छै एहि समय मे विद्यार्थी केवल कितबक ज्ञान नहि बलकी जीवनक बहुतो महत्वपूर्ण अनुभव सेव प्राप्त करै छै
हँ बिलकुल सही कहलियै कॉलेज जीवन एहन समय होइत छै जतय व्यक्ति धीरे धीरे बच्चा से जिम्मेदार युवा बनबाक पैसामे आगे बढ़बैत छै
कली हम सोचे चलू जे विद्यालयमे अधिकांश निर्णय शिक्षक आ अभिभक लै छथि मुदा कॉलेज मे विद्यार्थी के बहुत निर्णय स्वयं लेबय पड़ै छै
ह बिलकुल एहि कारण कॉलेज जीवन व्यक्तिमे आत्मनिर्भरता जीव जदी आ आत्मविश्वास विकसित करै छै
हमरा लगे छै जे कॉलज केवल डिग्री प्राप्त करबाक स्थान नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माणक एक महत्वपूर्ण मंच
सह कहलियै एतऽ यथी विभिन्न पृष्ठभूमि लोक से भेटैत अछि जहि सेु कर सोच आ दृष्टिकोन व्यापक बनबैत अछि
कलियमे विद्यार्थीक अनुभव पढ़ैत छललू ओ कहै छल जे कॉलेज पहुँचता बाद पहिल बेर उनका अपन समय पढ़ाई आ भविष्य योजना स्वयं बनावै छै
हँ एहन अनुभव व्यक्तिके वास्तविक जीवन लेल तैयार करैत छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनक सबस पैघ विशेषता ई छै जे
बिलकुल कॉलेजक मित्र सब अक्सर जीवन भर संग रहैत अछि क्यूकि ओ संघर्ष पड़ा सपना आ अनुभव सभ एक संग साझा करैत छथिन
सच कहु त कॉलेज कैंपस में बिताओल गेल समय बहुतो लोकक जीवने सबसे यादगार समय मानल जाय छै
हँ क्यूंकि एहि समय मे पढ़ाई के संग संग सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता आ विभिन्न गतिविधि में भाग लेबाक अवसर भ
कली हम सोचैत छलजे कॉलेजमे केवल पाठ्यक्रम ज्ञान पर्याप्त नहि छै बल्कि संचार क्षमता नेतृत्व क्षमता आटीमक स काज करबाका कौशल सेहो भी
सही बात बहुतो बेर जीवन मे सफल केवल शैक्षणिक उपलब्धि से नहि बल्कि व्यवहारिक कौशल से सेहो निर्धारित हो छै
हमरा लगै छै जे कॉलेज जीवन विद्यार्थी के अपन रुचि आ क्षमता पहचानबाक अवसर
बिलकुल क्योंकि शोध मे रुचि विकसित करे छै क्योंकि व्यवसाय मे क्यू कला मे आ क्यों सामाजिक कार्यमे
ये हम एक प्रेरणाादायक बात पढ़लियौ कॉलेज केवल करियर निर्माणक स्थान नहि बल्कि कि चरित्र निर्माणक स्थान सेवा श्री
ई बात बहुत गहरी छै एहि समय मे बनल आदत सोच आमूल्य ल अक्सर पूरा जीवन संग रहैत छै
हमरा लगै छै जे कॉलेज जीवन मे समय प्रबन्धन सिखनाइ बहुत जरूरी छै कियाकि स्वतंत्रता बढ़ला संग जिम्मेदारी सेहो बढ़य छै
बिलकुल जे विद्यार्थी समयक सभी उपयोग करब सीखि ल त असी ओ पढ़ाई आ व्यक्तिगत विकास दोनो क्षेत्रमे बेहतर प्रदर्शन करैत छथि ह
बिलकुल बिलकुल बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा कॉलेज जीवनक चुनौती कि करियर तैयारी प्रतियोगता वातावरण आ भविष्य कि योजना पर आओर तस शिव चर्चा करब बाकी छै
कॉलेज जीवन कॉलेज जीवन अवसर आ चुनौती दोनो होइत छै आ एहि सभ समय मे लेल गेल भविष्य पर गहरा प्रभाव छोड़ेत छै
हमरा विश्वास छै जे विद्यार्थी सहित दृष्टिकोन अनुशासन अ मेहनतक संग कॉलेज जीवन बितबै तऽ ओ अपन भविष्य लेल मजबूत आधार तैयार कर सकैत
बिल्कुल कॉलेज जीवन एक एहन यात्रा छै जाहिमे सीखी संघर्ष मित्रता आ आत्मविकाास सभ एक संग चलैत छी
तखन अगली बेर हम कॉलेज जीवनक चुनौती रोजगार तैयारी प्रतित युवा सपना के विषय पर आओर विस्तार से चर्चा करब
बिल्कुल जे कॉलेज जीवनक चर्चा करैत समय एहि बात मे समझायन बहुत जरूरी छै जे ई समय केवल आनन्द आ स्वतंत्रतााक नहि बल्कि भविष्य निम्तैयार करबाक समय सेहो होइत छै
हां कली हम सोचै छलहुँ जे जखन विद्यार्थी पहिल बेर कॉलेज पहुँचे छथि तखन हुनकर मन मे बहुत उत्साह जिज्ञासा आ कतेको सपना एक संग मौजूद रहै छै
सही कह लिए बहुत विद्यार्थी अपन गाम शहर या परिवार से दूर आबे के नवा वातावरण मे प्रवेश करैत छथि जाहि कारण जीवनक नवा अनुभव पराप्त होयत छै
हमरा लगैत छै जे प्रारम्भिक समयमे बहुत विद्यार्थीके नव माहौलमे सामञजस्य स्थापित करबामे किछु कठिनाइ सेहोव होइ छै
धीरे धीरे ओ नव मित्र बनबैत छथि शिक्षक सब परचित होइत छथि आ कॉलेजक वातावरणक हिस्सा बनि जाइत छथि
कलियामे एक छात्रक अनुभव पढ़ै छलु ओ कहैत छल जे कॉलेज मे आबी के पहिल बेर हुनका बैल जे दुनिया विद्यालय सीमित वातावरण से बहुत अपेक्षा
बिलकुल पल विभिन्न विचार संस्कृति आ सोचक संघ परिचित कराबेत छै जाहिसँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यापक बनबैत छै
सच कह त कॉलेज जीवन मे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै कतेको मित्र कठिन समय मे परिवार जेका स सहयोग करै छथि
ऽ आ व्यक्तिगत चुनौती सभा के दौरान मित्र सहयोग मूल्य मूल्य बहुत मूल्यवान हो छी
हमरा लागै छै जे कॉलेज जीवनक एकटा महत्वपूर्ण पर्च आत्मविकाशक विकसित सेव छै
बिलकुल मञ्चमे बॉनलाइन प्रस्तुति देना सामूहिक नेतृत्व करनाइ आ विभिन्न गतिविधि मे भाग ले आत्मविश्वास बढ़बत छै
कलिय हम सोचैत छललू जे बहुत विद्यार्थी कॉलेज मे आबि के अपन छिपल प्रतिभास सबक खोज करै छथि
हँ क्यूंकि सगीत मे रुचि विकसित करैत छै क्यूंकि ले लेखन मे क्यूंकि खेल कूद मे आ क्यूं सामाजिक नेतृत्व मे
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवन व्यक्तिके असफलता से निपटानइ सेहो सिखाबैत छै
सी कहलियै प्रत्येक प्रतियोगिता में सफलता नहि भेटैत छै मुदा असफलता से सीखी आगाँ बढ़नाइ एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल छै
कलियामे एक प्रेरणादायक कथन पढ़ लियौ कॉलेज तो हर भविष्य नहि बनाब छै बल्कि तोरा भविष्य बनाबै लेल तैयार करैत छै
ई बहुत गहरी छै अक्सर सब कॉलेज देत मुदा ओ अवसरक उपयोग विद्यार्थी के स्वयं करबाक होइत छै
सच कहू तऽ समय प्रबन्धन कॉलेज जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण चुनौती सबमे सँ एक लागैत छै
पढ़ाइ मित्रता गतिविधि परिवार आ व्यक्तिगत लक्ष्य सभक बीच सन्तुलन बना कऽ रखनाइ आसान नहि होइत छै
हमरा लागैत छै जे जे जे विद्यार्थी एहि सन्तुलनके सीखि लैत छथिन ओ बादक जीवनमे सेहो सफल रहैत छथिन
हँ क्यूंकि जीवनक अधिकांश क्षेत्रमे समय आ प्राथमिकताकेँ सही प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण होइत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा करियरक तैयारी रोजगारक प्रतिस्पर्धा उच्च शिक्षा आ कॉलेजक अन्तिम वर्षक चुनौती पर आओर विस्तारसँ चर्चा करबाक बाकी छै
बिलकुल कॉलेजक अन्तिम अन्तिम वर्ष अक्सर उत्साह चिन्ता उम्मीद भविष्यक योजनासँ सब सँ भरल समझ होइत छै
हमरा विश्वास छै जे कॉलेज जीवनक अनुभव व्यक्ति के केवल पेशेबर रूपसँ नहि बल्कि कि मानसिक आ सामाजिक रूपसँ सेहो परिपक्कव बनाबैत छै
सही कहलियै एहि कारण बहुत लोग जीवनक कतेको वर्ष बादो कॉलेज दिन सभकेँ अपन जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण यादगार समयक रूपसँ याद करैत छथिन
आब हम कॉलेजक अन्तिम वर्षक बारेमे चर्चा करैय चाहैत छी कियाकि ई समय अधिकांश विद्यार्थी लेल उत्साह आ चिन्ता दुनूक मिश्रण होइत छै
कतेको लोक एहि लेल जीवन समाप्ति दिश आबैत छै तखन विद्यार्थी सब धीरे-धीरे वास्तविक पेशेवर दुनियांमे बढ़ैत सब करबाक तैयारी शुरू करैत छथिन
कल्हिये हम सोचैत छेलि जे पहिल वर्षमे जे विद्यार्थी बहुत उत्साहित आ अनजान रहैत छथि अन्तिम वर्ष धरि पहुँचैत-पहुँचैत बहुत परि- पुपरी जाइत छथिन
सहि कहलियै अनुभव संघर्ष सफलता-असफलता सब व्यक्तिके धीरे-धीरे मजबूत बन- बैत छै
हमरा लगैत छै जे अंतिम वर्षमे करियरक चिन्ता बहुत बढ़ि जाइत छै कियाकि प्रत्येक विद्यार्थी अपन भविष्य सुरक्षित देखैय चाहैत छै
हँ क्यूंकि रोजगार खोजिते छै खोजैत छै क्यूंकि उच्च शिक्षा लेल तैयारी करैत छै आ क्यूंकि अपन अपन व्यवसाय शुरू करबाक सपना देखैत छै
सच कहू तऽ एहि समयमे तुलना करबाक प्रवृति सेहो बढ़ि जाइत छै विद्यार्थी अपन मित्र सभक उपलब्धि देखी कतेको बेर स्वयं पर अनावश्यक दबाव महसूस करैत छथि
बिलकुल मुदा प्रत्येक व्यक्तिके यात्रा अलग होइत छै सफलता लेल सभक समय आ मार्ग समान नहि होइत छै
कहलियै नै शिक्षक विचार कऽ लियौ ओ कहैत छलाह जे कॉलेज छोड़ैत समय सबसँ महत्वपूर्ण चीज अंक-पत्र नहि बल्कि सिखलाहा आ विकसित कयल गेल कौशल होइत छै
ई बहुत मूल्यवान विचार छै ज्ञान अनुशासन संचार क्षमता आ समस्या समाधान कौशल दीर्घकालीन सफलतामे अधिक योगदान दैत छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेजक अंतिम समयमे विद्यार्थी सबके अपन उपलब्धि आ कमजोरी दुनूक ईमानदारी लेल मूल्यांकन करबाक चाही
सैव आत्म आमूल्यांकन व्यक्ति के स्पष्ट दिशा चुन सकत
कली हम सोचैत छलू जे कॉलेजक विदाइ समारोह बहुत भावुक क्षण होइ छै
हँ क्यूंकि ओहि समय लोक सबके ऐहसास होइत छै जे जीवनक एक महत्वपूर्ण आधा समाप्त रहल छै
मित्र सब शिक्षक सब कक्षा विद्यालय कैंम्पस आ विभिन्न गतिविधि स्मृति मन मे बसल ल रहि जाइत छै
बिलकुल बहुतो बेर लोक दशक मिथिला बादो काॅलेजक ई सब के विस्तार से याद राखैत छथि
सच कहुतो कॉलजक जीवन व्यक्ति के केवल शिक्षा नहि दै छै बल्कि समबन अनुभव आजीवनक सम समझ सेहो दैत छै
सही कहलही एहि समय मे बनल सोच आ आदत सब आ अक्सर पूरा जीवन पर प्रभाव छोड़ैत छै
हमरा लागैत छै जे कॉलेज छोड़ोत समय विद्यार्थी के केवल नौकरी के बारेमे नहि बल्कि अपन दीर्घकालीन लक्ष्य पर सेहो विचार करबाक चाही ठीक तब अब बादमे बात हैत
ठीक नमस्कार धन्यवाद
धन्यवाद